हेलो
हेलो हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेल हँ
आवाज हँ आवाज आ रहलौ हन हेलो
कहाँ ही अभी
हाँ घरेमे
हाने
हँ बोला
ओ कि करय छै ह की हो रहल छै की कर रहल छै ओ आर स सुना
आर सब बढ़िये छै एने बाढ़ आ गेल हे ने तऽ तनी सुन दिक्कत होइ गेले
हँ बारिश आर भी तऽ हो रहले है ने ओकरे चलते पानी आर बढ़ि गेल होतौ
हूं पानि ओर बढ़ि गेलै हन मतलब कि पहिले पहिले पानि रहै नहि फेर पानि बढ़ि गेलैन धीरे धीरे बढ़ि रहलै हन पानि जे अब ऊ सभके दिक्कत होते घरमे जोक उक हँ आ गेलै हन अभी अभी तनी दूरे मे छै लेकिन बढ़ि रहल ह पानि हँ हू
हँ लगे छौ ओन्नेर से पानी आर अखन छोड़तौ सावन भादो मे
ह आ तऽ घरसँ जोकटियो आर निकले लगलै हन आ साँपो आर दिखाई देय लगले हन बाढ़ के कारण
हँ त ओसभ तऽ बिल से त निकलिये ने जाइ छै मेन बात छै
हू दिक्कत हँ हँ दिक्कत हो रहलै हन आ कटाव भी हो रहलै हन पानि के कारण पानि जब बढ़तै तऽ काँटा होबे ने करतै आब कटाव कैसे होबै छै हम हम तऽ बतबै छियह जब पानी बरहई छै ने जब पानी बरहई छै ने तऽ आस पास के जगह मे मतल दरार पड़ जाइ छै दीवार मे बस उह दिन उएहे धीरे धीरे टूट टूट के उहे पनिया मे गिरे लगे छै
हँ
आ उसी गिरते गिरते कभी कभी केकरो केकरो घरो आर गिर जाई छै बाढ़मे तऽ बहुत दिक्कत हो जाइ छै
हँ हँ खेत आर कु उपजर भी तऽ खराब हो जाय होतौ ने
हू गाछ अ बाढ़ जब आ जाई छै तऽ गाछ एकदम उखार फेक दै छै आ आवाज पानी के आवाजो उतने जोर जोर से करे छै सर्र सर्र आवाज करै छै एकदम ह ह ह ह कर करिक
तऽ गंगाजी तरफ गेलहीन की नहि एक्को दिन
ह गंगेजीके किनारेमे गेलियै हे कलियो गेलियै ह आइयो गेली
अच्छा-अच्छा अभी आरो बर तब लगै छौ ने अभी तो बढ़ैके स्टार्टे होलो
त ल भी अभी तनी मनी दिक्कत हो रहलै आ बीच में जब बाढ़ आ जेते जोर शोर से ई नाग पंचमी के बाद जे चार तारीख के छै ने नाग पंचमी ओकर बाद जब बाढ़ एतै जोर जोर ज्यादा ज्यादा तब दिक्कत होतै कतेक के हर गिर जाई छै एकदम पूरा घर बेघर हो जाइ छै सभे
सरकार तरफसँ किछु मिलै आल छै कि नहि हा गै
हँ मिलै छै हँ मिलै छै पहिले ओ सहारा दै छै कोइ कोइ इसकुल मे ठहराबैत छै सभ घरवला के
अच्छा अच्छा हम्म हम्म
ओकरबाद खाना अर पहुँचाबै छै हँ पूरा दूर दूर तक देखबी ने तऽ पूरा गाउयै पानि पानि नजर अयतौ कुछ नहि
बड़ा आफत हो जाइ छै बाढ़ि मे आपत हो जाइ छै ने नीचे देखी साँप बिछा के भी डर हो जाइ छै ए पानि एक
हूँ
बड़ा मुश्किल होइ छै
हू
घर आर त घरो तक पानी आ जाई छै
घर मे घर के अन्दर घुसर रहै छै पानि कि गाँववला घरमे ओ तो चौकी आर चौकी आर पर ईंटा आर लगा लगा लगा लगा के चौकी के उठेले रहे छियै नहि तऽ चौंकी आओर सब तैरे आर लगे छै इतना बाहर रहे छै चौकिये क पर खाना बनाना चौ सब काम चौकीय पर करे पड़ै छै आ जानबे ने करैत छै चौकियो कते बड़ा रहैत छै तनिएगो रहैत छै ह
हू भारी दिक्कतके सामना करय पड़ि जाइ छै ई सब से
बाथरूम आर जाय मे दिक्कत
आकाशो हो जाइ छै आफत जे मेघर पड़े लगै छै
ह उपरोसँ पानि नीचियोसँ पानि सब तरफसँ पानिे पानि
बहुत दिक्कत हो जाइशी छै उहे चक्कर वएह पूछैयै सोचे रहहियौ कि बढ़ है लेकिन किने अबरी ओ देखे र्
नहिमे बात आइलै आ रहलै हन पानि बढ़ रहलै हन नेपाल अभी पानि छोड़लकै हन नहि आ तनी तनी अपने अपने आरलनि पानी
ओ अभी एक आगो फाटक खोलले होतौ केगो ने फाटक होइ छै कहै छै बावन फाटक क किया फाटक रहै छै ओ सब छोड़तौ त आर दिक्कत होय जेतऽ ने ओने चाइनामे तऽ देखा रहलै हँ, पूरा।
ह, अभी देखो नऽ। बाड़हमे अभी अभी चापा कल अर चलाहो तऽ एकदम। पानी गिर। तऽ एकदम हँ, हँ, हँ, एकदम बढ़िआँ कंचन पानि गिरै छै।
ओ। ओ लगै छै, पानि ऊपर आ गेलै हने उएह।
हूँ, हूँ।
सभ जगह पानी एकदम परेशान कैले छै। चाइनामे नहि देख रहल छै, कि पूरा बाढ़ आयल छै।
हँ, गांओमे धीरे धीरे बहि रहलै ने। कोइ कोइ आदमी पलायन कर रहलै हन अपन गावसे बाहर जा रहलै हन सुरक्षित जगह पे आगे जायके हमरा तकलीफ नहि हो बाहरमे जानबे न करै छै। के अचानकसे पानी आ जाय छै, त कते आदमी डूब जाइ छै, सुतले रहि जाइ छै, बाहरमे दहि जाई छै, बच्चा। छोटा छोटा बच्चाकि समझमे एयते दहि जाइ छै। जानवरो आर दहि जाय छै।
बा दिक्कत हो होइ छै, हाँ।
हु।
बाढ़मे बहुत दिक्कत होइ।
तब ज्यादा। ज्यादा होतौ ने तऽ घरो आर दह जाइ छै।
हो छै ह
सरकार आर तनि मदद करै छै। नहि तऽ तनी मनी सरकार आर मदद करे छै, चूड़ा आर पहुँचाय आर दै। दै छै, खर्चा पानी तनी तनी दऽ दै छै।
ओ कैसहु जिन्दा रह आरकि।
हूँ, आर ओहोने बात छै। एक दू महीनाके ने रहि जाय छै, हारा रहि जाय छै। तीन, तीन, चारि, चारि महीना पानिमे उसीह रहुँ। आ सावनमें तऽ आरो होइे जाइ छै, हँ। सावन आरमे तऽ अभी बढ़बे करै छै, हँ।
पूरा भी बढ़तै। हा। कैसे कैसे लै छै, ओकरे बुझए लगे होइ छै, बारेमे काल्हि ओ सभ चीज शहरके आदमी की जानतै? बाढ़ि जानतै कि जानिते?
ह, सभके तऽ गाए मे दिक। दिक्कत होवे छै, बाहरके आ सभ उ‌ छोड़ो ने जे गावमे रहै छै, ओकर गोर आर देखबहो ने एकदम। उज्जर हो जेतै, पानिमे रहते रहते उहे बढ़बाक। पानीसे पैर आर घयल
अच्छा, हँ, हँ, पानिये ने दिनभर रहै छै। माल जाल सभ चीजके दिक्कत हो जाइ जाल उध हो ढंग जब खबे करतै दू कहाँसँ
खैबे नहि करतै खानो तऽ नहिए पूरे छै, आब कतने। हेल्प कर मदद कर देतै। तनियए मनि जेकरा पाँचगो दसगो बाल बच्चा रहतै ओ कि। अपने खेते आ कि माल जालके खिलेते बाढ़मे
बात तऽ सहिे छै यहाँ सब की करै आदमी मजबूरी मे सब सही पड़ि जाइ छै ओ सिखाय देय छै सबकुछ मे
हँ ई तो हैये है बड़बा परेशान करले रहे है
पानिए पानी देखाइ दे हो तौ
हँ अभी अभी सबके घर डूब रहले तनी मनी बचल है तऽ सब अपन अपन पलायन कर रहले जा रहले एने ओन्ने देख रहले अपन व्यवस्था कर रहलै
एक दूसरे के आदमी सहारा बनाए होतै तऽना
हँ मदद करै छै छै सभ एक दूसरे के मदद करै छै की करतै लोगे ने मदद करै छै
हँ की करबहो बाढ़ि छै सब झेलबो ऐसे देखहो सरकार की मदद अभी करै छै
ह करबे करते कछु ने कुछ
दिक्कत नहि बता
ठीके छै बतेबै
कुछ दिक्कत होता पैसा कौड़ी क तऽ बोली है ठीक
ठीक छै हँ ठीके छ हमरो बोला रहलखिन हँ
ठीक छै हँ